हेलो-
हँ की हाल चाल छै बहिन?
हमर तऽ नीक छै बहिन, अप्पन कहू की हाल चाल छै?
ह हमे भी नीक छियै जेना कल जे हम नीयारके गप भयल छलैय- बैल अ -गप भैल भेलय छलय की घूमय फिरय के जायके। तऽ सुनू ने। अपन अहाँ कपड़ा लत्तासभ समान उमान तैयारी करि लेलहुँ की?
अभी तऽ नहि रखलियै से छी, टिकट उकट भेटि गेल की?
अ -ना वही हमे सोचै छियै टिकट कटाबैके। तऽ ई तऽ बड़ जरूरी बात कहलहुँ सुरक्षा अ- जेना देखहो। हमलो- हमनी आर के तो सब घर मे लोग अकेले ने पठाओत।
हँ।
तो हमसब- के अकेले तऽ कोइ पठायत न तऽ केकरा संगे हमसब जायब?
तऽ अहाँके कहू ने केकरा संगे जायब? अहाँ के तऽ आगे कहां?
हमे कहै छियै न। कि एहि बेेर, एहि बेेर हम अपन पैघ भाय तोहर भाय के सेहो संग कऽ लेब, दुनू भाइ रहत थिन तऽ हमरा सभक ककरो कोनो फिकर नहि रहत।
हँ। हे बहिन ई तऽ बड़ जरूरीके बात कहलहुँ सुरक्षा सबसँ पहिले छै। हम सोचै छिय, सोचि रहल छियै ने जे एहि बेर हम अपन बेद भाय आ तोहरो भाय के संगे ले ले छियै की?
तऽ ओही चीज तऽ हमे कहै
अच्छा- अच्छा, नहि तनी आवाज कटके आबै छैय ने त उहे नहि समझ लिए हम।
ओ अच्छा ने तऽ हमे भी वही कहले रहौ अहाँके।
आ। ई तऽ बड नीक विचार छैय, भैया सब संगे रहथिन तऽ गाड़ी के बुकिंग, होटल के फिकिर आ रास्ता के कोनो टेंशन नहि रहते की। आ खर्चा के भी कम के भी अन्दाज छौ।
देख देख जेना अपन बजट जे छैय ओहि हिसाबसँ अगर हमसब पहिले दरभंगा आ जनकपुर जाय छियै तऽ तीन चार दिनके यात्रामे बेसी खर्च नहि होय। आ अपन गाड़ीसँ, गाड़ी कऽ कऽ निकलब। रास्तामे खाय पियए के सामान गाम से बना के लऽ लेब। मखाना के खीर, ठेेकुआ आ भुजिया पूरी। रास्ता में खाय में बड़ मजा आउत।
आहा? यात्रामे ह गामक ठेकुआ आ कतरनी चावल चूरक भूंजवा जे मिली जाय तऽ होटलके खाना के कोनो जरूरत नहि छैय। हम अपन काकीसँ कहिके नीक ठेकुआ बना लेब की?
हँ ई तो अहां के खूब नीक विचार छैय। आ कपड़ा लत्ता के लऽ जेबै देख जनकपुरी आ धार्मिक जगह पर जाइ छियै तऽ कनिक पारम्परिक आ नीक सूती के कपड़ा लेब। ठीक छै, आ कै लए कऽ ओतय गर्मी रहत। राजगीर के लेल कनि आरामदायक कपड़ा आऔर जूता बड्ड जरूरी छ। आइ कऽ ओतय पहाड़पर चढ़य पड़त।
हमर लग त एकटा बड़ नीक पियर रंगके सूती के सूट छैय। ओकरा हम जनक मन्दिरके दर्शनके लेल रखब। आ राजगीरके लेल हम एकटा नया कुर्ती ती अ जीन्स ले लेब।
ओतय फोटो खिचबाक लेल तोहर आइ पैघ स्क्रीन वालला मोबाइलो बड जरूरी छैय बहिन।
हँ ठीक कहै छी। पैघ स्क्रीन वाला मोबाइल बड़ जरूरी छैय।
हँ तऽ हम अपन मोबाइलक कैमरा एकदम साफ कऽ कऽ के रखब आ कतऽ फोटो खिचब रील्स बनाब आ अपन सहेली सभके देखिखायब जे अपन मिथिला आ बिहार कते सुन्दर छै।
यात्रा क अंतिम स
ह
हँ ठीके कहै छियै फोटो उटो भी खिचाओ बहुत जरूरी छै।
ह
तऽ कंचन फाइनल की भेल, पहिले कतय जायब आ कहिआक निकलब।
हमरा लागैत अछी जे सबसँ पहिल हमसब एहि सोमारके भोरमे दरभगाके लेल निकलब। आ ओतय महाराजा के किला आ कंकाली मन्दिर देख क ओतहि से जयनगर क रास्ता भह क जनकपुर चली जायब आ जनकपुर मे एक रात रुकब ठीक छै।
ठीक छै
हँ आ भोरमे जानकी क मंदिरे देख के आयब ओ देख क बाजार घूमब।
अच्छा आब तऽ कहै छियै ने ओकर बाद राजगीर कहिय जेबह,
देखहो जनकपुरसँ घुरलके बाद एक दिन गाममे आराम करब आ ओकरा बाद ओही हफ्ताके सुक क हमसभ नालन्दा आ राजगीरके लेल निकलब। आ राजगीरमे दू दिन रुकब कयलक ओतय सफारी आ घूमबाक जगह बेसी छै।
अच्छा ई तऽ बड़ नीक सुन्दर पलान बनाउ हू, मुदा अब हमसब पैद काम छै बाबू- बाबूजी आ माताजी से परमिशन अनुमति लेबै छियै, ठीक छै आ हमरा तऽ बड्ड डर लगैत छथि कतहु ओ मन नहि करै देथि।
तूफिकरजनी करू बहिन, हम तोहरा घर चलैत छी आ तोहरा बाबूजी हमर बात कखनो नहि टैर- टारैत छथिन हम ओकरा कहबनि जे कंचन आ आरती दुनू भाय के संग जा रहल छै ओ हँसी के मान जाइ
तोहर इएहे बात तऽ हमरा बड्ड नीक लगै छै बहिन, तु अबो छै तऽ सब काम आसान भऽ जाइ छै। चलू त- तखन डेली कैला के अभियो बाबूजी के मन- मनावत छी आ सोमवारसँ अपन यात्रा शुरू करै छी,
हँ बहिन चलू ने आब अपन यात्रा सफल हयत आ दुनू सहेलीके ई यात्रा जीवन भरि याद रहत। जय मिथिला
ह
आ ई सुनू एकटा आओर हमरा आरके गप सुनि लियौ, आ जेना रास्ता पर बाट लगी तनिका अहाँ चूड़ा जे बद
हँ।
अथि चूड़ा रहै छै ने ओ कतरनी चूड़ा आ बदाम भूजिके रख लेब।
अच्छा, हँ रास्ता विरास्तामे तनि खा फाकै के उके तनि हो जेतै की
हँ और सुनू एकटा काम और कऽ लेब जेना देखू ओ तऽ तनिका गरमे जगह छथि ने तऽ गरम जगहमे तनिका पेट उट खराब होबेके चाहे गस्ती लगे के डर होवे छै। तऽ एक दू टा ना इलेक्ट्रोल पाउडर मंगवा के रख लेब। और एक दूटा लूज मोशन के दवाई आ बुखार के दवाइ अहाँ ले के रख लेब, ठीक छै। आ तनिक जे तनिक जे लम्बा सफर छै तऽ हमे उल्टीके दूगो गोली मँगा के के रख लेब।
अच्छा।
ठीक छै, एकरा और से की होइत ने कि अगर रास्ता बाट मे तनिका दर्द बथा भेल तऽ हमरा और पास जे मूव रही तऽ लगा उगाके काम चल जाइ।
हँ हँ।
ठीक छै आ तनिका हमरा आर के गाड़ियो लगै छै, जेना गाड़ी मे बैठब ने त माथ उथ घूमे लगैत तऽ हमे त उल टी और के दवा हमरा आरके बड जरूरी छै।
अच्छा। तऽ ओहो सब रख लेल जाय की, दवाइ उवाइ तनी रख लेल जाय। रास्ता बेरास्ता खातिर तनी जरूरतमन्द होतै।
हँ तऽ एहि खातिर हम अहाँके मोन परा देले कि तनिका अहाँके भी जे याद रही त अहाँ राखु रख लेब आ जे हमरा आरके याद मोन पड़ी तऽ हमे मोन रख लेब। ने अहाँ बिसरब ने हमे बिसरब। ठीक छै, आ घर परिवार सब नीक छथिन ने।
हँ घर परिवार मे सब नीक छथिन, अपन कहू अपन बाल बुतरु सब नीक छथिन।
हँ हँ हमरा आर मे घर भी सब नीक छथिन अभी तऽ स्कूल से आयल छथिन तऽ अब जाथि जाइये उल का सबके तनि भोजन पानी करबा देब।
अच्छा।
ठीक छै तऽ अहाँ भी तनिका फुरसत हो जाउ सब समान वामान बटोर लउ
हँ रख लेवे छियै ने एक जगह। बैग उग में रख लेवे छियै नै तब भुला जेबै।
आ सुनु सखी जेना कहेने छिये अहाँ के जे एगो अहां के नीक कैमरा जे छै जेकरा मे खूब नीक फोटो आबै छै ओ भी अहाँ याद से रख लेब अहाँ। ठीक छै, हां तऽ ओ याद से रख लेब। आ एगो स्पोर्ट शू रख लेब सखी जेना राजगीर के पहाड़ी उहाड़ी चढ़े मे अहां के दिक्कत ना होइत।
हँ ठीके कहे छियै न त पैर ऊर मे तनि दर्द उरद भए जाइ छै तऽ स्पोर्ट शूट से नहि उतना होतै की, आ मुब ऊब रहतै तऽ तनी सहायता हो जेतै।
हां-हां एक दू टा जे जरूरी दबाइ छै, से भी रख लेलियल जायत।
अच्छा
चलू आ खाय पियैके तऽ जे अहाँके मोन परि से अहाँ रख लेब, आ जे हमरा आरके मोन पड़ै से हमे रख लेब ठीक छै? हां आ ओ आर एस आ इलेक्ट्रोल याद से रख लेब जेना ओ अध खूब गर्म पड़ै छै।
अच्छा
हां तऽ पसीना जेना निकलत तऽ शरीरो तऽ डिहाइड्रेट होयत न। तऽ ओ सभसँ तनिका मदद मिल जायत आब हर जगह तो नारियल पानि पियअब उ मे तो पैसो खूब पाइयो लग जायत न।
हां बड्डी पाइ लगइस छै।
हां तऽ हमरा आरके तऽतऽ हिसाबे किताबसँ सब खर्चा करैके पड़ै।
हां
चलू तब ठीक छै, अपन याद से अहाँ रख लेउ आ हमे भी जा छिये तनिका सब समान उमान जोगाड़ कर लेब।
ठीक छै।